की हाल- चाल।
बढ़ियाँ छै अहाँके।
बढ़िया -बढ़िया।
ओर की सब करै छलहुँं।
बस साँझ बाती के साँझ बाती दऽ रहल छी।
अच्छा खाना- पीना बैन गेल।
नै आब बनेबै शुरू करबै बनेनाइ ओर अहाँके। की सब होइ छलैएऽ।
हम- हम एखने एयलहुँ हेँ नीचाँ गेल रहौ बच्चा सब साथे एखने अयलहुँ हें। तऽ आब कनि काल में तैयारी करबै हमहूँसब साँझ- ताँझ दऽ कऽ तखन खाना ताना के ओरियान करबै आब।
ह चाय नस्ता भऽ गेलै।
हँ चाय तऽ हमहीं टा खाली पीबै छियै, तऽ हम पी कऽ चलि गेल रहौं। हँ और। बताउ दिन में की सब बनेनेे रहौं।
दिन में तऽ हमरा आलू कुम्हरौरी के सब्जी बनेने रही।
अच्छा कुम्हराउरी नीक लगैएा सभके।
बच्चा सबके तऽ नै, लेकिन हँ हम दुनू गोटा तऽ खाइ छी कुम्हरोरी आलू। कुम्हरोरी के सब्जी चावल आलू के चोखा।
अच्छा के बनेने छलेत हे माँ, कि सासू
नै -नै हम अपने।
आँय अहाँ खुदो बनबै छियै।
हँ।
अरे वाह ई नै पता रहे।
ओ इमहर भेट कुम्हरो अथी भेटे छै ने कुम्हर भेटैत छै। नै तऽ मार्केट सब्जी मार्केट में।
हां।
तब आनि कऽ ओकरा घसि कऽ राखि दै छियै, छील कऽ राखि कऽ घसि देलहुं कपड़ा में ओकरा पूरा पाइन निचोड़ि देलहुं एक दिन।
हं।
आ एक कनिक धूप देखा दै छियै, रौद लगा देलहुँं।
हँ।
ताहिके बाद फेर ओकरा उड़ीद होइया ने तऽ उड़ीद के तऽ बेसन भेट गेल तहन तऽ बहुत बढ़िआँ, आ नै तऽ ओकरा फुलााकऽ पीस कऽ।
हँ।
ओ दऽ कऽ, अहके खूब फेटल, खूब फेटलहुँ, हँ। ओ जब खूब फेटा गेल, ओ फूलो लगै छै जन ओ फेटा जात नय, ओ अपने पता छै, जे एतो फूलो लगे छै।
अच्छा, हँ।
ह, तैयके बाद, फेर अहाँ ओकरा अथथि कऽ लिअ, सूप ओर मे चाहे किछो, हँ, गोल -गोल बोड़ी जकाँ बना कऽ
हँ,
आ रौद लग क, ओहो में होय छै ने, जे कोन हवा, पछवा -पुरवा बहऽ लग छै त, ओ लाल भ जाय छै।
लाल भ जाय छै, कारी भ जा छै, हँ, मार्च सबमे ने ओत होइ छै।
हँ, तऽ एखनके टाइम मे तऽ सही रहै छै। फनके टाइमे त, धूप तते रहे छै, एक दिन धूप लगा दियौ त, मस्त भऽ जाय
मस्त भऽ जाइ छै, हँ, चलू तहन तऽ सही यै, भााय साहेबके नीक लगै छन ने। ह-ह-ह, ओ, निक तऽ
हहहह,
ह सभचीज, नीक हमरो सभके लगैएा, बच्चा सभ तऽ नहिए खाइ छै। हमरो सभके नीक लगैए, लेकिन सासू माँ बना कऽ भेज दै छथि।
हँ, हम बाउ, पहिले सासूमाँ भेजै छलखिन हेँ, तऽ आब नहि होइ छैन हुनको आब, नहि पार लोगै छैन। पहिले तऽ बहुच जाए चरौरीी, चरौड़री आलू चिप्स, ई सब बना- बनााकऽ, हम कहलिए, आब अहाँ नहि परेशान हो, तऽ हमही बना लेल करब।
हँ किया ने, जहन अहाँके होइया बनाल, तहन
हँ, आ जगह रहै छै, तहन त नै दिक्कत छै। गाँवमे त, अङ्गनामे माँ सब बनबै छथिन।
हँ, ओकर, ओ रौद त अलगे रहै छै, ओ त भैर दिन मे सुखा जाइ छै, हमरा सबके त रौदक ओतेक द्वारा नै छै।
हँ, अपना सबके त बालकनी मे बनब परैया, लेकिन तैयो हम कहलियै कि नै कोनो नै, सिखबो तऽ करबै, बना लै छी हमहीं, अहाँ नै बनाउ।
ठीक छै, तहन हमहुं सब न अपना - अपना पुतहुके देबै, ई ड्यूटी त कर परतै, ह ह ह ह ह।।
हं, सांठमे देबो परतै।
तहन की, सांठमे हँ बेटियो ऐतै, तब आब अहीं सबके बजाएब, सब गो टा मिलेक करबै, हँ।
छैहे, हमरा एखनि त तक चरौरी नै बनब ऐलए, हं-ह, नै त हम लगभग सब चीज बना, चरौरीके आटे ने हमरा पता चलैया, जे पकलै कि नै पकलै।
अच्छा, त अहाँ त कत खूब सुन्दर होइए, खानो पीना अहाँ त एतेक सुन्दर बना लैत छी। जे की कहु, हमरा त हँ, हम त मीट मछली खाइते नै छी, नै त देखि क एतेक मांछ जे अहाँ ओइ दिन बनेने रहौ, से एक नम्बर के बनेने रहौं, देख क होइ छलै जेना स्वाद मे त खूब बढ़िआं हेबे करतै। आ घरमे त हमर, सब तारीफ करिते रहै छैथ, खूब बड़ाइ करै छैथ।
आब, अहुँ खेनाइ शुरू क दियौ, ह- ह- ह- ह,
हमर बेटियो के, मतलब ओ सबके नै खाएत। त सभ, मतलब, सब चीज नै खाएत, त ओकरा जे पप्पा बनबै छथिन, से नीक ओ खाइत छै, लेकिन अहाँ जे बना क दै छियै, त ओइमे ओकरा अलगे स्वाद लगैत रहै छै, त ओ खुश भ जाएत। बुझलियै।
ई त बढ़ियां खुशी भेल धिया पुताके नीक लगै छै सबसे बड़का बात।
हँ खूब खुश भ जाएत जे। चाची घरसँ एलैया त नीके हेतै हा हा ह ह। ओ खूब खुश भ जाएत त अहाँ हाथक त सब चीज खूब सुन्दर होइया।
एतेक नहि बढ़ियां लेकिन हर्ष। कोशिश करै छी जे कनीक बढ़िआँ भ जाइ जे अपनो कनी नीक लगै।
नै बढ़ियां रहैया खू हं हं हं हं नै ठीक छै। अहाँके गुनो ऐ ने काजो मे अहाँके अथी रहैए सफाई रहैया। जे केलहुँ से खूब बढ़िआँ जकाँ केलौं मिथिला पेन्टिंगों अहाँ कतेक सुन्दर क लै छियै।
आरे मतल। बनेनाइ शुरू केलिअइ गेट परमे ओ कने कनि कहुना कहुना क। क हम जे छै से राधा कृष्ण के पूरा केलिअनि आ बांकी हुनकर चीज। पूरा खाली राधा कृष्ण भेलखिन हें आ बांकी झूला बनेनाइ छै ओ गाछ वृक्ष बनेेबै सबटा। रखले छथिन ओनाहीं।
अच्छा हँ समयो नै ने भेटै छै समय जे ई।
एह मौसम केहन खराब छै एते गर्मी छै मने नै होइ छै गेट परमे ठाढ़ होइ के।
हँ वर्षा बुझू भैए नै रहल छै अपना सभ दिस गाँव सभमे। त सुनै छियै डेली साउस सँ गप करै छियनि त ओ कहै छथि भ रहल छै। लेकिन अहि सभ दिस भैए नै रहल छै। हँ अइठाम नई भ रहल छै। हँ साावन आब अबै वला छै।
साावनक के व्र अथी सोमवारी व्रत करै छियै।
व्रत हमरा सबके नै होइ छै सोमवारी हमरा सबके नै चलै छै जहन हमर। बिआहे ठीक भेलै ने त मना क देने रहथिन अहां सब नै राखब सोमक व्रत हमरा सब। त नै होइ छै हं त नै आ हमरा नैहरमे मंगल नै होइ छै। हें हें बुझलियै। लेकिन हमर जतेक काज भेलै से मंगले दिन भेलै हमर बियाहो ठीक मंगले दिन भेल छै।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
और हमर ब हँ व्रत नहि होइ छै हमरा सबके। और दुनू बच्चो हमर मंगले दिन भेल छै।
अच्छा।
हँ ई ई एकटा बुझू संजोगे डॉक्टरो सँ हम देखबै लए मंगले दिन गेल छियै शुरुआत। के ने छैे मंगले दिन और। स्कूलो सब में जे हमरा भेलै दूटा स्कूल में हम अखन तक काज केलहुँ हं। तऽ ओहि दुनू स्कुलोमे हमरा मंगले दिन भेलैया।
अच्छा मतलब मंगल अहाँके लेल लकी ऐ। तहन शुभ दिन अइछ हँ शुभ दिन अइछ अहाँ लेल। हँ।
तऽ जते एखन तक भेलै सब चीज। तऽ मंगले दिन भेलै डॉक्टर सँ देखेनाइ सँ लऽ कऽ बियाह से लऽ कऽ कहू। त‌इके बादे लोकके नया जिन्दगीके शुरुआत होइ छै एकटा लड़कीके हँ। तऽ ओ सभटा चीज मंगले दिन कऽ भेल या एखन तक।
हूँ।
सैह छै संजोग होइ छै। सैह छै हँ और राएतमे कीसब बनबैके विचारमे छियै।
वैह सोइच रहल छि, जे आब की बनाउ, एक तऽ दाइल पूरी के रहैया हमरा ऐस सासुरमें मे चाउर के दाइल पूरी बनै छै।
अच्छा हँ हमरो माँ सब बनबै छथिन, खूब सुन्दर लगै छै ओ। तऽ चौड़क आँटा भेजल- भेजलैथ ह माॅं।
हँ।
अच्छा- अच्छा हँ।
आ ओके बाद परोरके चटनी परोरके पका कऽ।
हँ- हँ परोरके पका कऽ अच्छा आय वैह हँ।
ते आइ।
अच्छा अरदारा केने रहौं।
अरदारा हमरा रहियो में न‌हि याद नहि रहे ओहि दिन सोमवारी वाला जे उद्याप पन भेल रहै।
आहो हँ- हँ -हँ।
तैमें हम पूरी सब्जी खीर बनेने रहियै।
तऽ भइये गेलै नऽ सैह होइ छै की।
तऽ हँ तऽ हमरा फेर जहन घर पर बात भेलै तना मम्मीयो सब एल रहैत तऽ मम्मी सब कहलकै, जे बढ़िया भेल से अरदारा सेहो भऽ गेल अहांके आ उद्याप पन के सेहो अथि भयै हम कहलिये कि अच्छा आर्द्रा में एहै बनै छै, कहलकै हँ दाइल के पूरी बनै छै ओना। हम कहलिए हमरा तऽ प्लेन पूरी रहै खीर हँ। हमरा ओते पत यादो ने रेहै जे अरदरा छै, अखन च‌इल रहल छै। तनहिए सोमवारी के सोमवारी के उद्यापन मे। पहिलहो हम वैह खुएने रहियै खीर पूरी आ सब्जी।
हू कथिकऽ सोलह सोमक उद्यापन केने रहियै।
केने रहियै हँ हम पहिले दूटा केने रहियै कुमाइरमे तऽ तीन टा कहै। नहि भेल रहै पूरा। बीच मे तबियत -तबियत खराब भऽ गेल तैके बाद शादी बियाह भऽ गेलै तऽ रहि गेल रहै तऽ। बहुत दिन सँ छलै मोनमें आब कहलिए धीरे -धीरे तऽ नहिए मुश किले होइत रहै छै ने केनाय व्रत त्रत। कहलिए नै ई कऽ लै छी, हमरो मोन मे रहैया हरदम रहै छलै जे, हमर सोमवारी एकटा बाकी एकटा बा कियै।
अच्छा तैँ एहिबेर तऽ सोलहोटा कयने रहियै?
हँ सोलह कऽ के सत्रहम में उद्यापन केलियै।
अच्छा कियाकि तऽ पहि- पहिले केेलहु रहिये ने दूटा तें पुछलहुँ जे सोलहहोटा।
नै तऽ ओ जेना छुटि गेल ने, जेना पहिले सोलह- सोलह दू बेर केने रहिये।
अच्छा हँ।
मतलब ई तेसर बेर छलैया
तसर बेर छलै हँ।
तीनटा चाहे पाँचटा अहाँ करू, तऽ दूटा कऽ लेने रहियै कुमरे में। बत्तीसटा भऽ गेल रहै तऽ ई एक तऽ बांकी रहि गेल रहै सोलह सोमवारी, तऽ फेर एहिबेर केलिये। ओहो मे छै, जे अगर बीच मे ह अगर बीच में अहाँके छुट गेल जे अहाँ तीन टा चारि टा कऽ लेलियै कोनो संजोग बस अहाँके अगिला सोमवारसँ नहि कऽ सकलहुँ अहाँ।
हां।
तऽ फेर जहिया अह शुरू करबै तऽ फेर शुरूसँ शुरू करऽ पड़त।
अच्छा से होइ छै तऽ उद्यापन ब्राह्मण केना केलियै ब्राह्मण कुमारिी करा कऽ
हँ ब्राह्मण कुमारि आ बटुक सबडामरा भऽ गेलखिन ओ समीर के बेटी रहथिन ओ कुमारिमे भऽ गेलै आ हमर आ भतीजा रहै। तऽ ओहो हँ एकटा कुमारि एकटा बटटू आ पाँचटा सातटा एगारह टा जेहन अहके अथ अे से ब्राह्मण कऽ लिअ
अच्छा हँ ठीक ह। तऽ चलू अहाँके तऽ भऽ गेल सोलह सए मे हमूँ केने छियै। हम जहन नौमे दसमा मे रहियै ने तहने केने। छियै सोलह सोमवारी शौक से कऽ लेलियै अपन संगगी सबके देखलियै ने करैत। तऽ शौक भऽ गेल करैके।
हँ उएह शौखसँ हमहुँ कऽ लेलियै हँ-हँ-हँ तऽ मम्मी कहलकै जेनाब शुरू केलहुँ हेँ तऽ हम तऽ तीन टा कह लिय तऽ दू टा तऽ भऽ गेलै एक टा मे नहि भेल रहै।
अच्छा तैं अपना सबके एते नीक नीक बड़ भेटलथि। नहि हँ-हँ-हँ-हँ-हँ भगवान हमर सबके बहुत सुनलखिन मौन से सुनलखिन ह ऊपर से दुनू हाथे आशीर्वाद देलथि। ह
हँ अपना बरो तके एते निक कनियााँ हरि दुआार भेट गेलै ने।
हँ-हँ सही बात छै हमसभ एते पुण्यके लिए कुमाररेसँ कऽ रहल छियै तऽ
वेहे ह-हँ-हँ-हँ
तऽ सएह सब होइए मौसम ह तऽ बटगर हम जाइ छीिय आब कनि देखैत छियै जे की सब बनबै छियै सब्जीमे सजमनि‌ छै, परोर छै आ पुछ लिए छिये जे नीक लगतै तनि खाइ मे से बना देबै सजमनि भुजल न तऽ सजमनि भूजि देबै नहि तऽ परोड़ के भूजल सेहो करऽ लेबै।
े त अपना सब के गाँं में गांव मे जे बने छले चना दालिक के घेरा के द क चाहे सजमनि द क चना दालिक के तड़ का टाइ ओ तऽ सहीमे एहिठाम तऽ ई सब खाइये ने जाइ छथिन।
नहि केओ नहि खायत इहोसभ नहि मने एकर पप्पो नहि कहै छथिन ईसभ चीज हम खूब खेने छी अपना मतलब विद्यार्थी जीवनमे खूब खेने छी से खाइत खाइत मोन भऽ रहल अइ।
ले हँ
हँ हमस तऽ नहि खूब खेने छीियै अपना विद्यार्थी जीवन मे कहियो कहियो बने तऽ हमर सब मन लागलै ऐ।
मुंह लगले ऐछ हमरो सबके सही मे अथी भऽ गेल बथुआ के साग भऽ गेल अरिकंच के सब्जी भए गेल ई सब हमरा बहुत मोन होयत रहेय खाइके।
हँ बथुआ साग हमहूँ सभ खूब खैयै ओना हमरा नैहरो मे खूब बनै हमरा अ मतलब सभके घरमे बड्ड नीक लगय हमरा पप्पो सभके खूब नीक लगत। बुझू जे जाड़के महिनामे दू तीन दिन बीच कऽ कऽ बने सप्ताहमे दू दिन तीन दिन बनिय जाय।
गाँंव में तऽ अपन खेतो में होइ छलै बाड़ियो में भेल।